हँ भेल
जाइया आवाज
हँ हँ कहु गेलियै ओऽत हे एतऽ गेलियै की कहे छै आर आर मे तऽ ओ हम थ्रेडिंग करेलियै त चन्दन के कहलियै छोड़ि देलै छोड़ि देलकै आबैत कालमे कहलकै की जे हम ककरो पठा देबह तऽक हम फोन केलियै कि जे पठा दिअ हमरा थेरिंग करय में कतेक टाइम लागतै हम कहलियै भऽ गेलियै पठा दही त कहै छै की अखज छै से नहि छौ केओ कनी गाल बैसऽ पड़तौ कहलियै आब कती काल बैसभ बैसलियै दस मिनट पन्द्रह मिनट कती नालबै सभ फेर जे छै से हम कहलियै कि एक काम कर बैसल बैसल आ कच्छ भऽ गेलहु तहन हम कहलियै एक काम कर सेहो बुझियौ दाने कऽ देलियै कहलियै फैशियल तू करे छी तऽ कहलकै हँ तब कही कथि के त लोटस के हम कहालिये लोटस के क दो से किछो नै पेक लगा लगा पोइछ देलके
झ
ह मसाज तसाज कहलकै आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है जादा जोर से करने से स्किन खराब हो जाएगा मार पुतियाते हमरा तते गुसा चरहल किछु कहै के नै हम कहलीयै युवक आब उपदान दऽ देलियै सारे आठ सो लेबो केलकै आ कोनो कामो के नइ लेकिन की करतियै आब जहन करबऽ लागलि तऽ हम तऽ नहि बुझलिय आब जिन्दगीमे फेर कहियो नहि करेबै तकर तकर बाद फेर बाहरमे कती काल बैसल बैसल चन आब भेजै छियै आब भेजै छ तहन हम फेर सिकन्दरे के फोन सिकन्दर
हँ
जखन सिकन्दर के फोन कऽ देलियै आ सिकन्दर पहुँच गेलै तखन चंन्दन हमरा फोन करै छी हम भेज रहल छियौ हम कहलियै नहि मना कऽ दैये सिकंन्दर आबि गेलै आब एकरा हम थोड़ क करबै
नहि ठीक नहि लागे छै हम त
आदमीे क वापस को सकै छी सिकन्दर के वापस नहि कऽ सकै छी क जहन पहुँच गेलै तऽ कथीे करबै हम पैसा तऽ नहि देलियैबै आब देबैआ शालिनी जे छै से ओ पार्लरे मे छै ओ बुआ के केश कटेलकै हं अपन थ्रेडिंग करेलकै हं वैकसिंग करेलकै हं आप फेसियल करा रह हम तऽ बिना मतलब कह टाइम दुआरे पैसो गेला किछ मे बोल के जकरा जे आ बौआ हँ हमरा कहल तहन हम जन्दर बहुत पूरा आब गेल ये अहाँके एतऽ निर्मल चारा लेलक त ओ स्टूडियो एलेवन में करा रहल छै तऽरा कहलकै कि जे बाबू ले जाइऐ ईसको ठण्डा लग रहा है आउ क्य स के अन्दर है वापस आएगा त वापस चार्ज लेगा जतन लेत नहि हँ तऽ हम कहले कि ब चार्ट लेगा नहि आउी अब अपने साथ भी ह लाना ओकरा तऽ ओ व करे मे बहुत टाइम लाग हम तऽ क करे नहि पताय लेकिन वेकसीन करे में कान ब टाइम लागे छै पूरा जांग तांग पैर हाथ सबके ल करेने हेतै है जानगे ल एक कथी कथी करबै छै नहि जान हम तऽ करेबो नहि केलहु हँ कहियो आइ तक हम जानितो नहि छी आइ काल्ह त लड़की सब वेकक्सिंग टक्सिंगग की की कर छै मोबाइल में
हूँ
मनो नहि ने कऽ सकैत छी अहाँ
ह ठीक छै अपना हिसाबसे जिय केसबके अधिकार छै ने
हं हमरा कहलकै फेसियल करल हम कहले देख देखू हमरा फोन केल कै फेसियल लऽ जे मम्मी फेसियल करा लहु कऽ कह देखो में तो रुपआ दान कर दी साढ़े आठ सो अब तुमको दान करना है तो करा लो लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि फेसियल जो है वो रूपम में ही अच्छा करता है पूरा अच्छा से मालव स्वालिश करके पूरा नीट एं्ड क्लीन करके पड़ता ह रूपम में अगर कराना ही त कल जाकर रूपम मे करा लेना लेकिन ओकरा रहै मौन जे ओते करबे फेर हमरा फोन करा ही लोल करा लो हमको क देता करा लो
हँ हँ
कर तोरा मोन छौ तो हम तोरा हमरा रुपआ लेलेे
नहि सही बात छै
ह तोर अपन रुपैआ छौ जे मोन छौ से कर हम ओते जीद करै वाली थोड़े छी जे नहि कराउ एक बेर कहि देलियौ नहि करी कर
लेकिन ई सब कामना मने जे लोकल होइ छै ने जेकरा बेसी नाम दाम नहि होइ छै ओ बेसी बढ़िआँसँ करै छै ने
हँ
आ जे बेसी मतलब जकर बेसी जे पारलर सबके बेसी नाम रहत ओ सब ओते टाइम नहि दय छै
अरे ई वेक्सिंग करेने छै आर आर ओ मे बुझलियए रूपम मोम स्टूडियो तीनू ओ वैक्सिंग करेने छै ई मतलब कत कतहु जाइ छै तऽ वैक्सिन करेने करैएके जाइ छै कतौ जाइके रहै छै तब तऽ एकरा कहलकै जे ओ दुनू वैक्सीन बढ़ियां नहि करे छै आ स्टूडियो एलेवन वैक्सिंग बहुत बढ़िआं से करै छै
अच्छा
तऽ अपन ई अपन परैख के गेलिय हँ बौआ के केसो ओते कटिलके हो
नहि हम ओ तऽ ओहि द नहि कहलहु अथी द कहलहु
अथि हँ फसियल वगैरा देखियौ जसुमतीे कऽ एक बेेर कहलियै करै लए एहन घटिया केलकै जे लागबे नहि केलकै जे फेसियल केलकै।
नहि तऽ ओकराके एक्सपीरियंस कतयसँ हेतै।
बुझलियै आय। ओहन बढ़िआँ ककरोसँ जानिते नहि छियै। कोन बढ़िआँ छै, घरमे एगो कऽ देब। ओहन बढ़िआँ ककरो जनिते नहि छियै, नहि तऽ घरमे आबि कऽ करतै, सभसँ बढ़िआँ। आ मीरा जेया, ओ खाली पैसा ठक छै। ई रोक नहि होती प हँ हँ घरमे कोनी त रहत बढ़िआँ, अपन फॉर्म बैस कऽ करा लेब, कतहु जाइके जरूरत नहि छै। पइए नहि छै कि?
अहाँके फ्रेंड।
हँ, हम करेने रहियै। कहिया मालूम यऽ, ओकरा बियाहमे, जे सोनूके बियाहमे।
तऽ कर धर, हँ हँ।
तखन करेने रहियै, ओकर बाद फेर होइए आज काल्हि। आइ तऽ आइ तऽ करबै, ने सरस्वती पूजा हम कहाँ करबै। कतेक पूजा मे लेट
हमसभ कोनो फेसियल नहि करेलियै। क्लीनिंग वगैरह करै छियै।
हँ, लेकिन फेसियल एतेक भऽ गेलै, एतेक ओ। मसाज करबैते छियै तऽ मसाजे मेन छै।
हँ तऽ, तीन चारि सालसँ तऽ ओहो छोड़ि देलियै।
नहि तऽ मसाज करबैत रहित।
हँ, स्किन खराब भऽ गेलै ने हमर।
स्किन खराब भऽ जाइ छै। किएकि मतलब, अगर मसाज कराबै छै तऽ कहै छै जतेक भी अथी छै ने, ओकर छिद्र खुलि जाइ छै।
हू
तऽ ओहिसँ की होइ छै? स्किन डैमेज नहि होइ? चो आइ स्किन
हँ तऽ, ई बात हमरा हम जतहु करबैत रहियै ने। हमरा कहलकै जे। तोहर ई स्किन बर्बाद भऽ जेतै, बादमे की करबऽ? बादमे किछु नहि करबऽ, बर्बाद।
कतऽ अहाँ, कतऽ करबै तऽ?
हम त एमहर जेबी रोडम
प छी म असामिया छी
नहि नहि, बिहारी। लड़का बहुत दिन भऽ गेलै, कहबे केलहुँ, चारि सालसँ तऽ गेने नहि केलियै।
ओ
ओहि समयमे दू सए रुपआ लैत रहै कऽ।
हँ, पहिले तऽ रहैत रहै सएह। आब नहि छै, आ ई रूपमे जे करत ने, अहाँके मसाज कराबू चाहे। फेसियल करबै। रूपममे जे करै छै, बेस्ट करै छै। रूपामे एहन हम कतहु ने, हम बहुत जगह
छै ने, बहुते लोकके छै, लेकिन अहाँसभ जे करबै छियै ने, तऽ अहाँसभके चेहरापर फरक बुझा पड़ै छै।
हँ हँ हँ
मने एगो खिलि जाइ छै चेहरा।
चेहरा खिलि जाइ छै। तऽ ई आर आर जे छै ने, ई हमर थ्रेडिंग बहुत बढ़िआँसँ करैए। ताहि दुआरे हम कहलियै, थ्रेडिंग हम सभ दिन राति ने कतहु काटि कूटि। आ पूरा एकदम साफ-सुथरा कऽ कऽ बढ़िआँसँ कऽ दैत छै, थ्रेडिंग बहुत बढ़िआँ करैत छै।
हमरा तऽ थ्रेडिंगके लपेट नहि यऽ।
अहाँ नहि करबै छी ने
ओ अपर तऽ करबै छै ने
ह ओ तऽ करबैत हे तऽ
ओकर तऽ दोसरे हेतै कोनो ओ कतहु जाइ छै क जान गेली
आ
ओकर स्किन चमकैत रहै छै किछु
ओउ बहुत केयर करै छै बेसन सब लगबैत रहै छै हरदम
ह ह स्किन के केयर बहुत हो छै कियकि ओ स्किन में साइनिंग रहै छै
हँ हँ
ओकरा स्किन चमकैत रहै छै
आ ई की कहे छै हमसभ तऽ जे करैत रहियै
बली
हँ ओकरा पटै छै ओकराँ सब सँ हमरा सबके नै पटै सटै य हँ
नै पटै ओक बु्लिस करेलक आ मतलब थ्रेडिंग थ्रेडिंग बु्लिस कराबे छै आ ओना फेसियल तेसियल स्टूडियो ए लग
हँ
चिरंजीत नहि साथी छै की तरंजी जतऽ करेतै ओते ने करेतै आइ हम छोटूके फोन कयने छलियै जे आठ दस हजार रुपैआ देबौ हमरा एकाउंट मे तु भेज दे आब कैश पैसा हमरा से लो जो
हूँ
कियकि बैंक जाय के टाइम ककरो नहि छै कहलकै ठीक छै क देब ठीक छै कऽ देब कहलकै एखन तक अबिते छै
ह
ओकरा सब के टाइमो नहि मिलै छै
तइ गुने हँ एकरदम तऽ बिजी रहै छै
एकदम बिजीए रहै छै हम फेर फोन केलियै बारह बजेमे रे की भेलै कहलकै दीदी हम कोनो काज में छैह चिन्ता नहि करू अहाँके काज भऽ जा ओ कखननो आबिकऽ दऽ के चलि जेत
आब कहि देलक भऽ जायत तऽ कहिये दे
हँ ओ अपन कखनो आबि हमरा अकाउंटमे ट्रांसफर कऽ देतै आ कखनो आबि क लऽ कऽ चलि जेतै
हँ हँ
हम कहलियै एकाउंट में रहै छै ने तऽ चोरी चपाटीक के डर नहि ने होइ छै ये
नय
अपन की कहै छै कतहु आइ काल्ह तऽ चाइयो वला सब फोने पे राखे छै ट्रेड में ट्रेन मे अहाँके चना वला चाय वला जते कनलाइन नहि र कश तऽ राखबे करबिही एना नील होके थोड़े जाएब करीब चारि हजार पाँच हजार
हँ हँ हँ हँ
चार हजार पाँच हजार तऽ कैश राखबे करबै ओते केना नहि राखबै किआकि एतयसँ हम मरियानी जेबै आयं फेर ओ तऽ मैन ले चायए कि पीब किछो पीब अगर ट्रैन मे लेट हेते त फेर ट्रनमे किछ किछु किनतैाते त ओहि ल तऽ कैेाबैहि ल थोड़े मोबइल देै पाँच हजार रुपैआ तऽ क पास में राखबे करबै बाकी हम कहली अकाउंटमे डालि दै छीिय
हूँ
किआकि की भेलै ने बुझलियै हम एक जगह से ट्यूशन से छओ हजार पाबैत रही ओ छ छओ के छओ हजार हमरा सौख नोटे ग्ी च ग्डी तऽ ओ गट्टी हम कतऽ लए जइब
न न
ताहि दुआरे कहलौ
ठीक छै करै छी फेर ई कॉल भऽ गेल
भऽ गेल ठीक छै ठीक छै